हेलो हँं यौ की हाल चाल है यौ
हे यौ यौ हिमांशु जी कतय रहै छी अहाँ
हम कतऽ रहब अहाँ तऽ फोनो नहि करे छी की कहू अहां के तऽ विचित्र हाल आई
अहाँ एते व्यस्त आदमी भऽ गेल छी ने जे कक्का जने घुमैत रहे छी अहो
तऽ की करू अब ककरा सङ्गे घुमू अहि कहू
ने भोज खाय लए एलु वहााँ ने कुछ कक्का जने यहाँ घुमैत रहौ खाली कक्का जने
अरे कक्का संगे गेल छलै कनी गाँवमे छलै भोज आ एतऽ खइये कि ओतऽ ओतऽ तऽ मेन जरूरी छै
की आर चललै मोस भात
नहि नहि मासु भात नहि ओतौ छलै श्रा्धेके भोज पूड़री सबजी छलै
ह
वही कहू गाँव ने जेबै तऽ एतऽ ठीक लगतै आदमी सबके खेनाइ कि गाँवमे जेबै तऽ अगर रहबे गाँंव में भोज करबै कहियो तऽ देबे ने गाँंवाला सबके भोज
हँ हँ हँ सही केलहुँ अहाँसे
हँ एतऽ आइ खाब आ काल्हि फेर उएहे भात दालि खायब
आओर सब कहियौ ठीक रहै ने खाना पीना बनल हेलो हेलो
अंहां के भोज केहन छलए
हमर तऽ पूरा दनदनायल छाल भोज
कथी सब छलए
साएह मोस भात नहि कहलहु
ए ततऽ जय जय
आहाँके ने रहु आबै लए तऽ अहाँके कहल आबऽ पड़तै एहि दुआरे अहाँके आनि नहि पेलहु
हँ की कहु आब बहुत टेंशन छै यौ
टेंशन छै यौ
बहुत जिम्मेदारी छै अपना
हँ तऽ बियाह शादी कहिहा करै छी
लड़कियो मिलत तब ने बियाह शादी करब यौ
देखू तऽ काकाके कहै छिय चलै छी
हुँ आइ अहाँके काका के देखने छलहुँं
कतह
देखने छलहुँं घूम एतऽ गुमती पर
भेटने केलियै काका जी से
नहि नहि
किया
आब मोन नहि छले हमरा भेट करबाका के माथा चाटि जाय छथिन ओ
भेट कऽ लेैतियै किछु दक्षिणो दऽ देता काकााजी य अहाँके
एह अहूँ लेकिन कहने छलहुं दक्षिणा सब के बात नहि करे लए
किया
हुँ आओर कहू आब आब कहिया छै भोज
आब काल्हि छै काल्हि लास्ट छै दूआदशा के छै
एह तऽ कल रहत एकदम रसगुल्ला आम गुलाब जामुन
परसो जायके छै काकाजी नाम काकाजी लऽ जेता सभामे एगो
ऐ ह -
हमर हमर एगो काकाजी आबि गेल छ नीतीश काकाजी नितीश काकासँ अहाँके मिलायब
ओ भऽ गेलै भोज
भऽ गेलै अभिये एलहुँ खाके
ओ पहिले तोजीमे खा ले छियै की
आइके भेले ने हँ सबेर सकाल मारि दै छै कनि पढ़ैयो के रहै ह ह
परसे तरसेने छियै की
नहि नहि अपन आदमीमे परसै छियै
ओ
घूमयके प्लान बताउ ने कहिया जायके हइ नहि जायके हइ हेलो घुमयके प्लान बताउ
कतऽ छलहुँ रवि दिन चलू ने
रवि दिन नहि यौ बहुते नजदीक भऽ गेल रह रवि दिन तऽ होटल जायके अपना आरके
ओ तऽ चलू मंगल बुध तऽ
औसे आइ क तारीख भऽ गेल
आइ भऽ गेल अहाँके पन्द्रह तारीख
पन्द्रह तऽ हम तऽ कहैत छी काकाजीके लऽ के
ह
सुनै छिया
हँ कहू ने
कक्का जी के लऽ के अपना आर पहिले एक बेेर गंगा स्नान कऽ आबे छी
हँ हमरो लागि रहल हइ गंगा स्नान करहे पड़त आ ई मच्छर सब जे ये काटि काटि क पूरा खा जाइ छै
कतअ छियै से
छत पर छियै
छत पर
हुँ
एतेय सुतबाय अन्दर जेबै रूममे
रूम में तऽ जेबे करबै हवा चले छलै तऽ कहलियै कनिक देखिये छत पर की माहौल छै
मौसम तऽ मौसम तऽ फेर गड़बड़ आ रहल अछि मौसम तऽ फेर गड़बड़ा रहल
मौसम हाथ मे छै
ओ ह
हाथ मे रहतै तऽ कोनो बातो हाथ मे छै मौसम कोनो
समीर भाय समीर भााय से बात होइया कि नहि
की कहू आब छोड़ू ओ सब ओकर सबके बात हटाउ
कि भेलै से
हटाउ न बात अहाँ कहू राईब दिन जेबै कि नहि
रवि दिन जेबै पहिले जाइ रवि दिन जेबै चौरसिया होटल
हुँ
काक जी के लऽ लेबै सेहो
ओ नीतीश कका जी
ह हँ अपनो काका जीे लऽ लेब
हुँ
की
आओर कोइ अइ
आओर कहाँ कोइ अछि
हँ आर दू चारिगो त ललेब
साहए ललेब
दू चार गो के आऔर
आर कोइ कहाँ कोइ छै सब छै
बाबा के ल लेब
बाबा के नहि दा बाबा के नहि लऽ सकै छी
हुँ
हुनका कहलियै
हुँ
चलू एगो एक दिन लऽ गेल काका संगे हम गेल छलियै होटल तऽ एगो बाबा ने छै हुनका कहलियै चलू तू कहै नहि जेबह बौआ जा तूएह सभ
हुँ
अभी सब धुन हयै कहनाय की
अवस्था भेलै ने आब बाबा सभके
हँ अवस्था भेलै प्रेेशरो नहि डालि सकैत छी
हुँ अब बेसी प्रेशर डालबै तब दऽ दै छथिन पचास सए गो रसगुल्ला
हँ
हुँ तऽ आब की करबै कहू
की करबै आब अहीँ कहबै ने की करबै नहि करबै
हम तऽ कहै छी रवि दिन चलू
हँ
काका संगे आराम स खैब मउस भात
दू गो काकाा जी आबि रहल छै घुमि के हमर देखियौ राकेश नीतीश काका दुनू
ओ -
हम तऽ कहै छी की
हुँ
चलु ने एगो चारि चक्का निकालै छै पञचिवनी के
पंच
इीक के
बैटरी वाला जेय
नहि यौ ई जे डीजल पर नया निकलल अछि
ओ नहि नहि देखियौ निकालयके यए तऽ निकालू टाटा सफारी
टाटा सफारी देखियौ बहुत रेंज ओते नहि न छै अपना आओर के
तऽ रेंज नहि छै तऽ देखियौ रेंज रेंज रेंज नहि छै तऽ बस ओएह लऽ लिअ साइकिल
गाँव घर मे लए मीडियम लए चाहै छी घूमै फिरै लए
हँ
घूमै फिरै लए काका जी के लऽ के नितीश काका जी के लऽ के आ राकेश काका जी के
ह
बोले नीतिश काका जीके लऽ जेबै
हँ की कहू बेटा सबके मोबाइल द देने छियै बिगड़ि गेल छै साफ
किसना बेटा प अहाँ जादा ध्यान दियौ
ओकरा पर तऽ ध्यान देने छियै यौ की कहू
एगो पढ़े मे ठीक ठाक छलऽ
लेकिन आब पूरा खराब भऽ गेल हो
हँ ओहो बहुत आब खराब भऽ गेल धीरे धीरे ओकर लेबल तनी खराब भेल जाइ छै
की कहू ध्यान तऽ देब देतै तब ने हमस तऽ पाइए देबै देतै त ओहे सब हू
सरस्वती पूजाा वाला बात बिसरि नहि जेबै
नहि नहि नहि केना बिसरबे हे
कक्काजी के पूजा करबे ला
नहि नहि क कक्का जी छथिन अभी गाम मे गाम मे चलि रहल छै काज देवाल पूरा घेरा रहल छै
ह
ताहि दुआरे कक्का जी अभी एत नहि छथिन एथिन तऽ हम कहि देेब
हँ कक्काजी के कहबे जे मंगरौनी मे भऽ रहल छै सरस्वती पूजा एकदम धूम धाम से
हँ
त ध्यान
अभी अभी गाम मे छथिन ताहि दुआरे
आओर सब कहियो सुतबै क‌ए बजे अहाँ
आँ
सुतबै क‌ए बजे
देखियौ ने सुतबे आए एक बजे तक
हुं
सोचलीए
कए बजे सुतै छियै अहाँ
एक बजे तक देखियौ ने सुतबै
राति में
हाँ
बहुत घीच लै छियै
हुं
काकी आर खिसीआइ नहि अछि
नहि नहि अहाँ के कहलहु हे ने हमर अलग से एकटा रूम छै ओहि में रहै छियै
ओ हमरो तऽ सएह छै एगो रूम अलग से
पप्पा आबि गेल अहाँ के
पप्पा जी तऽ आबि गेल अछि
भोज खा कऽ
हाँ साथे में गेल चलू मम्मी नहि गेल छै
हां
ऐ
हु तब तऽ बढ़िआँ य यौ
क़ाल्हि ऐबै अहाँ खायइ लए भोज हँ
देखियौ अहाँ लेबे ले आयब तऽ हम आबि जायब
गाड़ी नहि ने व्यवस्था भऽ रहल छै
ल बस
गाड़ी के व्यवस्थे नहि भऽ रहल छै तऽ केना आउ
सेहा ने दिक्कत छै हम हमसभ की कहू आब छोड़ू घरे में आराम सँ नूने रोटी खाएब रहब
ह से
नून रोटी स बढ़िआं छै किछो से कहुं
हन नूने रोटी देखियो खाय ले कुछ ने छै अपन पेट तऽ कोई समहाइर लै छै
हा
आ धिये पुताक के लऽ के कनि भऽ जाइ छै जिम्मेदारी उठाबऽ पड़ै हइ जि ह जिम्मेदारियो कनि उठाब
हुं
कहलू हम काल्हि अबै छी
हाँ कैए बजे
दुनू कोए चलब
क‌ए बजे
आबै छी दस बजे नहि तऽ आठ बजे अऽ आठ बजे आउ
आठ बजे हाँ आउ ने
आ सुतल रहे छियै काकाजी से पुछलू
नै नै आठ आठ बजे कतऽ सुतल रहै छिय अहाँ के हम कहलहुँ तऽ साढ़े पांच से छः बजे हम निकलि जाइ छियै
त कहलहु आठ बजे आयब दुनू कोइ चाय ताय पिअब
हँ ह कथीसँ एबै
बाइके से आयब दबू सात बजे कोचिंग करब
ओ
आठ बजे छुट्टी होतै तऽ कनि टाइम मिलते तऽ घुम जायब दुनू भैयारी
हँ हँ तऽ आओर की हू ठीक रहतेै
ह बहुत दिन पान खेला भऽ गेलै अपना दुनू के एकटा
ह आ आ आम ताम देलक की हए कि नहि भोजमे
ह आम तामके व्यवस्था आय नहि छल आ सकरौरी छल बड़ी छल
हँ
ओ काल्हि देखियौ दोआदसा हय न
काल्हि त पाँच रंग के मिठाइ ह‌एत
नहि नहि काकाजी आओर बात केलकै कहलकै भाते दालि रहतै तरुआ भरुआ हँ तरुआ भरुआ क्या